हेलो
नमस्कार
जी नमसकार आओर बताउ ने अहाँ के की हाल चाल छै
यहाँ के हालचल सब नीक छै अहाँ के कहे छै ने हालचल सब नीक छै
जी हाल चाल सब निक छै आओर बताउ अहाँ के माता पिता भाइ बहन सबके तबियत नीक छै
तऽ भाई बहन सब के तबियत नीक छै अहाँ के कहे छै ने माता पिता भाई बहन फूफा फू फुआ आ दादा दादी सब नीक छै
हूँ इधरो के तऽ सब हमर माताजी पिताजी दादाजी दादीजी भाइ बहिन सबके तबियत नीक छै सब अभी अपन काम मे लागल छै सब सब खाना पीना खा उके एक गेल छै सब
हँ ई काम ठीक कहै छीय रौदा बड़ी पड़ै छै अभी के टाइम बाहर निकल अच्छा न रहे छै आराम से घर में पंखा चलावे छै सुत रहै छै अहाँ के सुनने मे अबै छै जे कहानी सुनाबै रहै छीयै बड़ी अच्छा अच्छा कहानी सुनावै छै सुनाबै छै
जी तऽ हँ तऽ देख तऽ हम चार गो दोस्त रहै छी समझै छियै चारो दोस्त मे से तीन गो दोस्त लोग मतलब पैसा ले के जाइ छै अपन ओकरा पीछे मे सब परिवारो लोक पैसा देबै छै एगो एगो लैका होखै छै ने ओ ना ले के जाइ छै पैसा ओ कहै छै ती जो होइ छै देख तऽ इहो मतलब कि कहै छै लास्ट मे जब तऽ सारा लोग जाइ छै बंगलोर मे रहै छै एक महिना रहै छै नीक से जब आबे के दिन होइ छै ने तऽ आबे के दिन देखल जाइ छै घरे आके मिलाओल जाइ छै ना तऽ उ लैका जैसे सब रहै छै वैसे ही उहो रहै छै आबे के दिन मतलब ओ लइकन सबके कर्जो दे देबे छै जे मतलब लेके जो गेल रहै छै समझै छी ओकर बाद जो जो मतलब ओ सब करै छै जैसे कपड़ा खरीदै छै खाना खाय छै जे ब्रांडेड सामान लेबे छै घूमे छै सब चिज उ लैका करले रहे सब चीज ओकरा बाद आबे के दिन के पास त केकरो पास पैसा न बच रह छै तऽ ओकरो पास मतलब सो पाँच सौ रुपयो बच गेल रहे छै तऽ लास्ट दिन यो होइ छै कि जब आबै छै ने त जे सब पले उस पर ने होइ छै लैका वा आ लेकिन एको गो रुपियो ले के न गेल रह छै बकी सब रुपआ ले के गेल रहे छै तऽ केकरो लास्ट मे रुपया न बचे छै समझै छियै अहाँ
हँ हँ
तऽ इह होके छै
वाह अहाँ के तऽ सीन तऽ अच्छा गजब गजब के छियै
ह्म
ई अहाँ के सुनै मे अबै छै कि आम के बगीचा छियै आमो बेचै छै
हँ आम बेचाआ गेल छै इधरे तऽ छओ लाख मे बेचलै छै
अरे हमरा क न बतौले छी हमरा खरीदे के रहले छियै
हमरा न कह हम ई सब के फेरा में न रहय छै सीत दिन सब रहै छै तऽ सीत दिन जान हो
अरे ने हमी कहै छै से बेचाय रहै छै तब कहले छै त हमरा किने के रहै छै किनू लेै छिय
ह दू साल के लेब चै छी
अच्छा कितना टन निकलैत छै ओहिमे से आम
बोलै छी न ई सब हमरा ब पता उठ छै ई सबके फेरान हम ओय सब मे नय हमरा अय सब सै कोनो मतलव
ह
आबै छै तऽ यहाँ अमरूद के लीची के आ केला के ई सबे ज्यादा लगाबे छै आ त लग जा छै त
हम लगेले छी आम के पेड़ लगेेले छी लीची के लगेले छी कटहल के लगेले छी सहजन के लगेले छियै अमरूद के लगेले छियै अवाकडो के लगेले छियै लीची के लीची के तऽ कहे छै बहुत ऐसे किसिम किसिम के पता चलाै छी ओत नहि
अमल न पता छै नाम ऊम तऽ हमरा आम के पेड़ लीची के पेड़ इतना से लेकिन हम खैबो न करइ छी अ स पा त जाने छै कि होके छै
की बोलै छियै
सपातु जनहि छि कीहोइ छै
न नहि जाइ छी अहाँके बताबै छी ने
हम नहि जानै छी गोल गल बोअर कलर मे आ मीट मीट लागे छै बस नहि जान छी किय फरइ छै ई न पता
आ एगो सेव जेैसन एगो अथी रहै छी फल ओ खैले छी अहाँके ओहो ओहिस नहि लागे छै सेबे जैसन लेकिन हरियर रहै छै कलर मे
ह केना नाम बताै छै तब ने याद
नामो पाता रहै छी तऽ अहाँके मने खयले छीय आ क हइ के ने जेन जहाँ से टूटै छै तऽ ओकर मने शोर रहै छै बड़ी मोट रहै छै नाशपति नाशपति तऽ फैलाइ छै पति ओकर नाम नाम होइ छै प करना छियै
आ ओ
लेकिन बड़ा स्वादिष्ट लागै छै
हँ नीक ह नीक त त आदबे करै छै
हुँ बड़ा नीक लागय छै मन करै छै आओर खाय आओर
मीठो त होयते
कथी कहै छियै
नीक होई छैय नीक
हँ मीठ रहैत छै सेब नहि खै लै छै ओहिसने रहै छियै
हँ
आगो एगो कैले छ एगो हमरा गाछी में फड़ल छै खाटा मीठा लागे छै छोटी चक बैर जैसन रहै छै लेकिन बैर न छैियै लेकिन ओकर जैसन रहै छै खाटा मीठा लागे छै बड़ा न ठीक लागै छै खायमे
आ न खाय छै
आम खाइ छी न लेकिन अभी न फड़ल छै फड़ल छी त सब खा जाइ छै तुर के उहे के लोको सब
ओ हम सुनैत छी कि अहाँ लोकके गासप इमलीके पेड़
हँ इमली के छियै ने इमली के बड़ा नीक नीक पेड़ छै आबै छै ने इमली के पता कथी में खाय में बड़ा नीक लागे छै जलजीरा रख लेबे छै ओकरा बाद खाय छी बड़ा नीक लागे छै
जेतना कहै छै बड़ी स्वादिष्ट लागै छै
फड़ले छै एहि बेर एहि बेेर फड़ले छै
नहि अभी न पढ़ल छै पढ़ल रहल छै ओने करी लेकिन अब खा गेल छै खा गेल कहै छीय खतम हो गेले छीय अभी
कोन महीना में फड़ले छै
ई तऽ गर्मी मे पड़ल छीयै ठंडी मे पड़ल छीयै ई तऽ खतम हो गेल छै ऐसे रहलै अप्रील ले रहले चौठा महीना ले रहै छै लेकिन ओकर बाद खटाम हो गेल छी अभी
ओ तब तऽ अहाँ केना लै छीय ने अब
हँ से मने इमली पाँच गो पाँच छः गो डेली के खा छी ज्यादा ना ओहो डेली कभी कभी खाइ छी डेली तऽ ओहो खाइ छी काहि अथी लगै छी दांत कोथ भ जाइ छै
आ केितना लोक त दाँतो सट जाइ छै
न सड़ै छी न ओकरा बाद कोनो खाना खाके मने नहि प छी खा छी ने तऽ ओ दोसरे बुझाइ छी ओहि से नहि खा पाबै छी अभी सोचै छी दोसरे बुझाइ छी दातो ओक केतनो प्याज चिबावै छीयै ओकरा बाद सुनै छी ने अहाँ के खा लेबे छी इ मान लि ओकरा बाद अहाँ के एगो आम के अचार खाय छी ओकरा बाद अहाँ के पता चले छी कइसे लागै छी दाँत खड़बै छै कथी अहाँ से पूरा खा लेबे छी ने ओहो दाते काट काटिक ऐसे चिवा क खाइ छी साइड मे ना रहइ छी दात
हँ
उ अ वहाँ से खाइ छी ई कहै छी हम नहि उहाँ से नहि खाइ छी तब हमरा कहै छी सामने जन दाँत रहै छी ने सीधापर से खाइ छी कटाइ भी नहि करै छी पता नहि काहे ना काहे
ह ओ ओ जान हमरा हमो पहिले एगो सबस पहिलुका स्कुल मे पढ़त रहै छी ने त ब एगो भाजा वाला रहै छै तकर नाम रहै छै गंगा भाजा ओ की करै छै जानै छी ओ भाजा बेचै छै आलू बेचै छै आ इमली बेचैत रहै छै तऽ ओ सबमे कागज में एक रूपआ में दू को देवै छै मतलब कि लड़का सब इमली खायत रहै छै ने स्कूल वाला इमलिए बंद कर देबै छै कह छै इमली जो खाय छै पीताइ छै
हँ ई तऽ बात
कि दांत दूत चल जाइ छै पता नहि क
हँ ई तऽ बात अहाँके सही कह छै
चलू तब तऽ अहाँके आओर सभ तबियत सब नीक छै
हँ य सब तबियत तबियत नीक छै अहाँके तबियत नीक छै
जी हमर तऽ तबियत निक छै अहाँके माय पिताजी बाबूजी सबके तबियत निक छै
हँ यहाँ के मातााजी पिताजी दादाजी दादीजी के सबके तबियत नीक छै भाईजी अहाँ के माताजी पिताजी दादाजी भाय बहिन जी के तबियत नीक छै हय
जी सबके तबियत एकदम आ कही घुमे उमे के मन ना करै छै जाके अभी
अरे जानता ही छि इतना रौदा पड़ै छै ओहि से निकलाहि के बाहरे मोने न छै इतना रौदा मे कोन निकलै छै एओ बसके अपना कपड़ा पेंट खोल देबय छिय एगो अडंबियर पर घर में आराम से सुते छियै उहे बड़ी नीक लागै छै
ह करै
घरे में इतना गर्मी लागे छै छिय बाहर केतना लागे छिय लेकिन पंखा छै तऽ अच्छा रहै छै नहि गर्मी लागै छै ने अथि होइ छै
हँ पंखा सेलिंग वाला होयत छै त बड़ा गरमे हवा छै
ह्म सेलिंग वाला घर न छै से हलका फुरका मे घर छै
आ ई कर चलू तऽ अपन ख्याल रखब ठीक आ अपनो अपन माता जे पिता
ठीक छै अपनो माता पितााजी के ख्याल रखै छी धन्यवाद नमस्कार
बे अहाँ से बात करि के बड़ा नीक लागै छै
ठीक छै अहाँ सँ भी बात करिक बड़ा नीक लागै